नमसकार ।
ह नमस्कार मि । हम ठीक छी आउ सुनाउ कोना चैल रहलल छै ।
भगवानक कृपासँ सभ ठीक अछि आइ बहुत दिनक बाद फेरसँ विस्तारसँ गप्प करबाक अवसर भेटल अछि ।
हँ सही कहलहु आइ कोन विषय पर चर्चा करैत च चर्चा करए छै -छै ।
आइ हम परिवार लेल सपना घर बनबाएक विषय पर चर्चा करब ।
ई तऽ बहुत भावनात्मक आ प्रेरणादायक विषय छै लगभग प्रत्येक व्यक्तिके अपन सपना होइत छै जे ओकर अपन एकटा सुन्दर घर हो ।
बिलकुल घर केवल ईट बालू सिमेंट य लोहाक संरचना नहि होइत अछि बल्कि भावनात्मक सब स्मृति- सब परिवारक सपना केन्द्र होइत अछि ।
बहुत सुन्दर बात कलहु वास्तवमे घर ओ स्थान होइ त ज गति- दिनभरित तकानक बाद शान्ति अनुभव करै ।
बिलकुल छोट बालक स कै कै बुजुर्ग धरि परिवारक प्रत्येक सदस्य किछु ने किछु सपना अपन घरसँ जुड़ल होइतत अछि ।
ह हमरा मोन अछि जे अपन घर बना- बना बय विचार अधिकांश लोकोक मनमे बहुत पहिने से रहैत अछि ।
बिलकुल सही बात कितको लोकोग नौकरी शुरू करते ही यही विषय छोसे लागागेत चति ।
हँ किी एक त किराय परयभाग अपनन- सीमा तक होइ तस।
बिलकुल अपन घरक अनुभूति अलग होइ त छी ।
जखन परिवार मिलके घर- बनाबयक योजना बनाबैत छी तखन उत्साहग -बहुत रहैत छै ।
बिलकुल सब सदस्य अपन अपन सुझाव दैत छथि ।
ह यो कहैत अछि जे घरमे प बैठक हो यो कहैत अछि जे सुन्दर रसोई घर हो यो बाल सभक लेल अय अलग -अलग कमरााक कल्पना करैत छथि। ई प्रक्रिया स्वयं आनन्दाय । हो त छी ।
बिलकुल एकदम सही मुदा घर बनबए केवल सपना नहि बल्कि एकटा पेघ जिम्मेदारी सेहो अछि ।
ह सबसे पहिने तो जमीने चेन करबाक आवश्यक होइत अछि ।
बिलकुल स्थानक चन चयन- बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होइत अछि ।
ह कर घर एक- दू वर्ष लेल नहि बल्कि कतेको दशक लेल बनाओल जाइत अछि।
बिलकुल ई बात सही अछि ताहि कारण विद्यालय अस्पताल बाजार सड़क या अन्य सुविधा ध्यान रखबा आवश्यक होइत अछि ।
सही भविष्यमे परिवारक आवश्यकता सेहो ध्यानमे रखबाक चाही ।
बिलकुल -मानू अब परिवार छोट अछि मुदा भविष्य मे सदस्य संख्या बढ़े -बढ़ि सकैत अछि ।
हँ तखन गय िजाइन आ ओहि अनुसार होयबाक छै ।
सही एकटा नीक घर केवल वर्तमान नहि भविष्य के सेहो ध्यान मे राखी के बनओल जाइत अछि ।
ह हमरा लागैत अछि जे- बजट बनाय से आवश्यक।
बिलकुल बिना योजना खर्च पड़ सक त छै ।
अी कारण प्रारं्भ छै आर्थिक योजना- तैयार कारण बुद्धिमनी होइ प छै ।
बहुत सही घर बनबाायमे जमीन निर्माण सामग्री मजदूरी डिजाइन विद्युत व्यवस्था पानि व्यवस्था आ समाज सजावटसभ -शामिल होइत अछि ।
हँ ई कारण खर्चक- अनुमान पहिने लगाबे उपयोगी होइ प । आग विचारमेर िजाइन कर । एतेक महत्वपूर्ण छी ।
बहुत अधिक ।
ओ कारण नीक िजाइन करैके आराामदायक सुन्दर आ उपयोगी बनाब प ।
बिलकुल सही अब लोकोग प्राकृतिक प्रकाश आ वेंटिलेशन पर सेहो ध्यान दैत छथि ।
हँ ई त बहुत आवश्यक अछि घरमे पर्याप्त होब सूर्य प्रकाश आै -से स्वासथ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़े ।
बिलकुल हम सहमत छी पहिनु केतको पारम्परिक घर एहि सिद्धानं्तपर आधारित होइत छल ।
ह अब आधुनिक वास्तुकालमे सेहो यही बात पर जोर द रहल अछि । हमरा लागे पछी जे घर । प्रत्येक कोना- भावनात्मक महत्व होइ त छै ।
बिलकुल बैठक परिवारक मिलके स्थान होइत अछि रसोई घर परिवारक भोजन आ अपत्व केन्द्र होइत अछि बालक सब कमरा ओकर विकास आ सिखबाक स्थान होइत अछि आ बुजुर्ग लेल आरामदायक स्थान । विशेष महत्वपूर्ण होइत अछि ।
बहुत सुन्दर एकटा आदर्श घर सब स सदस्य आवश्यक ध्यान मे राखि बनावल रहै छै ।
बिलकुल सही आइ खाली हरित घर विद्यार्थी अर्थात इको फ्रेंडली हाउस पर सेहो चर्चा बढ़ि रहल अछि ।
हँ ई विषय रूप छै कचछमे कृपा विस्तारमे बताउ ।
एहन घर जेहोमे ऊर्जा बचत पानी संरक्षण आ पर्यावरण अनुकूल सामग्रीक- उपयोग कयल जाय
ह सौर ऊर्जा पेनल वर्षा जल संचयन ब प्राकृतिक रोशनी आ ऊर्जा द्ष उपकरण ।
ई भविष्य लेल बहुत उपयोगी अवधारणा अछि ।
बिलकुल अहि से खर्च सेवो कम होइ सक प आ पर्यावरणक संर्षण सेव होइत अछी ।
बिल्कुल घर बनबैके दौरान धैर्य रखनाइ सेहो जरूरी होइत अछि ।
अवश्य निर्माण कार्यमे समय लागैत अछि कथनो मौसमक कारण धरी होइत कथनो सामरिक उपलब्धता पर्याप्त होइत म धैर्य पूर कार्य पूरा करबाक जााह ।
बिलकुल मुद्दा धैर्य पूर्वक कार पूर्वक -अ पूरा करबा से जल्दबाजी कखनो कखनो गुणवत्ता प्रभावित कर सकैत अछि ।
हमरा लागत ह छै जे गुणवन्ता पूर्ण सामग्री उपयोग बहुत आवश्यक ह छै ।
बिलकुल एकदम सही घर एक दू वर्ष लेल -न बल्कि लम्बा समय- के बनबल जाय चाहैत ।
कहि कारण मजबूत आधार आ गुन- अन्ता पूर्न निर्माण अत्यत महत्वपूर्ण छै ।
बहुत सही सुरक्षा सदैव प्राथमिकता होयबाक चाही विद्युत व्यवस्था पानी निकासी संचार सञचारात्मक मजबूती आ अन्य तकनीकी पक्ष पर ध्यान देना जरूरी अछि ।
हँ हम देखैत छी जे -बहुत परिवार -घर बनाबै सम हो जाइत छी ।
बिलकुल ई स्वाभाविक अछि कारण ई केवल निर्माण परियोजना नहि बल्कि जीवनक सपना होइत अछि जखन धीरे- धीरे दीवार उठैत अछि तखन परिवारक उत्साह बढ़ैत जाइत अछि । हेलो ।